ने हँ हो गया हो नैय नैय नैय बैठी।
हलो।
हूं हूं ठीके ठीके हेलो।
हेलो हँ की छ हालचाल सखी?
हँ सब नीक छै।
की करल छी?
ऐसे ही बैठल छियै।
अअ
हमर हाल तऽ ठीक छै तू सुनाबू कॉलेज कैसे चलि रहल छी
कहाँ हमर तऽ हालचाल सभ ठीके छै आ कॉलेज कॉलेजसब तऽ ठीक ठाक चलि रहल अछि मुदा एकटा समासा भऽ गेल अछि
की भए गेल कोनोक टेंशन
समस्या ई भेल की अरे आगामी सप्ताहमे कॉलेजमे वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अछि ओहिमे हमरा डान्स कराबक अछि तऽ कपड़ा केकरा लेल चिन्त त भऽ रहल छी
अच्छा डान्स अरे वाह तऽ कपड़ा केकरा तेल लेल चिन्ता हमरा बता हमर बाबा दर्जी छथिन न ओहि सबके बना देता
हाँ मने हमर हमरा समझमे नहि आ रहल अछि जे की पहिरब साड़ी पहिरब की लहँगा की सूट
अच्छा ई बता तू डान्स ककरा पर करबै
अरे उ गाना तऽ वएहे छै न मैथिली लोकगीतपर विद्यापतिकेर गीत अछि न
अच्छा ओहो त तऽ ट्रेडिशनल कपड़ा हइके ठीक रहल मैथिली लोकगीत लेल साड़ी तऽ बढ़िआँ की हेतै
हम मने मुद्दा ई छय कि हमर साड़ी बंधब नय आबै छै ठीकसे तऽ ओर डान्समे गिरी गेल तऽ
अरे चिन्ता नहि कर हमरा बाबाके पास रेडीमेड साड़ी अछि ओकरा मे पीन लगा देब गिरे नहि आ ऊपरसँ ब्लाउज आ पेटीकोट सेट
अच्छा अच्छा ई बात छै
तऽ मतलब साड़ी उएह अ बाबाके दोकानमे जा कऽ लेब आ आओर एक ओर बात छै की आवाज जाई छै न सखी
हँ आइ छ आइ छै आबाज आय छ
तऽ उएह हमर कॉलेजमे जे तनि डांस परफॉर्मेंस छै तऽ ओके उएहे कहैके हम कहै छियै की मने
रेडीमेड साड़ी अच्छा अच्छा ओ कईसन होइ छै
ओहिमे साड़ी पहिले तऽ ही प्लेट्स बना के सिल देत छै बुझात छै बस कमरमे बाँधू आ पल्लू कंध पर रखू दो मिनटमें तैयार
रंग कोन रह-रहत ठीक?
मैथिलि लोकगीत लेल लाल पियर रंग सबस बढ़िया रहल छै कि मेरून आ सुनहरा बॉर्डर वाली साड़ी। हमर पास त एकटा सिल्क केयर साड़ी अछि ओहिमे जड़ीके काम अछि पर पहिरबै।
दिखाउ अच्छ तनि देखब आ देख कऽ ई आछी मने देखब तऽ बताय पड़बौ की
हँ एटा फोटो खिचिक करि उ हाट्सप मे डाल देत देब आ देखा ई अछि काञजीपुरम सिल्क साड़ी एहि में लाल रंग अछि और बॉर्डर पर सुनहरा जरी। सङ्मे मैचिंग ब्लाउज पीस आ दुपट्टाास सेत
अच्छा अच्छा वाह बड़ी सुन्दर आ छी मुदा इतना भारीसँ साड़ीमे डान्स कऽ पयली?
भारी नहि अ छी ई लइट वेट सिल्क। अछि आ डान्स लेल हम लेगिन्स आ चूड़ीदार पहिर लेब। ताकि पैरमे अटकै नाही।
आच आ गहना।
गहना में कान के झुमका गले के हार अब इछा जरूरी छियै। आ माथपर बैरला लगा लेब हाथमे चूड़ी
अच्छा आ ज आओ जूता कोन पहिरब?
डान्स लेल कोल्हापुररी चप्पल की नगराज जूता ठीक रहत। कम्फर्टेबल रहत आ लुक सेत अबत।
अच्छा आ तू तऽ सभटा सोचि लेलक आ लड़का लोल कनि की की पहिरत?
लड़का लोकनि लेल कुर्ता पैजामा आ ऊपरसँ नेहरू जैकेट आ की धोती कुर्ता से तऽ ँछा रंग मे सफेद आ केसरिया बड़े हबे छै सुनलू
हमर भाय से आछि कॉलेजमे ओकरा लेल सँ से तऽ एकटा कुर्ता चाही।
हँ कोन रङ्
असमान्य रङ्गके केर कुर्ता आ सफेद पजामा ओकरापर ठीक लागत।
ठीक अछि हमर बाबा बना देता मुदा माप लेबाक पड़त।
आ इसकुलके बच्चा लोकनि ओसब की पहिरात?
छोट बच्चा लेल फ्रॉक आ लहंगा चोली आ लड़का सबके लाल कुर्ता सबमे मिथिला पेंटिंग फेर िजाइन बना दे। त
मिथिला पेन्टिंग ओ कैसे।
ह साड़ी आओर कुर्ताके बॉर्डर पर मछली, कमल, तुलसीके चित्र बना देब। ठीक आओर ई हमर मैथिली संस्कृतिके पहचान छियै ने।
वाह! ई आइडिया तऽ बहुत नीक अछि, हमरा से एतेक एकटा दुपट्टा पर मिथिला पेन्टिंग चाही।
भ गेल, हम तो खुद बना देब, हाथ से पेंटिंग क देब।
अच्छा! कपड़ा केर, कपड़ा की छै, कॉटन की सिल्क?
न छी तऽ कॉटन, आओर लीलन कबके बढ़िआ। मुदा स्टेज पर चमक लेल, सिल्कजेट बढ़िआँ लगतै।
अच्छा! आ जॉर्जट कइसन होइ छै?
ओ बहुत हल्का, पारदर्शी होइ छै। ओहिमे प्रिंट सेट अबै छै, डान्स लेल आरामदायक अछि।
अच्छा! आ डेनीम, ओकरा पहिर सकैत छियै की?
देनीम तऽ वेस्टर्न लुक लेल, लोकगीत लेल ठीक नहि लागत, बुझलहु। मु मुद्दा, रिहर्सलमे पहिर सकैत छी। जींस आ कुर्ती, आरामदायक रहै छै।
हमरा एकटा सूट सेट चाही, रोज कॉलेज लेल।
ह्म, पटियाला सूट लेले, ओहिमे तऽ सलवार ढीला रहै छै, बैठब- उठब में दिक्कत नहीं। उपर सऽ लंबा कुर्ती, आ दुपट्टा।
अच्छा! आओर रङ्ग?
रङ् पेस्टल रङ्ग, पीच पुदीना। लेभेन प्रिन्टेड। कुर्ती आ पजा प्लाजो, से ट्रेंडमे अछि।
अच्छा! प्लाजोमे डान्स हेतै?
हँ, अफ में डान्स से घेरदार लगे, वीडियोमे बड़ नीक। आबै छै।
ओ। फलाइ प्लाजोमे डान्समे, घिरदार लागै छै। तऽ वीडियोमे बड़ा नीक आबै छै ने।
हमर मम्मी कहे छथिन,। जे हाथ से बुनल कपड़ा पेहरू।
अच्छा! एकदम सही, हैण्डलूम, कॉटन, आओर टस्सर सिल्क, हमर बिहारमे लिके पहचानै अछी, ओकरा सपोर्ट कड़बड़ाक चाही ने।
हँ, टरसर सिल्क महग नहि होबय छै।
थोड़ा महँगा अछि, मुद्दा ठीके छै, आह देखब मे मेट फिनिशिंग दै छै। ओहिपर बाँधनीके ईकके डिजाइन बड़ा नीक लागैत छ ने।
हू। हमरा बानधनी बहुत पसन्द अछि, ओहिमे गोल गोल डिजाइन रहैत छै।
हेलो!
लहेरिया से तऽ अछि, न राजस्थानके अछि, मुद्दा हमर सब पहिरै छियै।
हँ सर्दी की पैहरब
सर्दीमे लेल ऊनी साल आ स्वेटर लड़की लोकनि परिस्मीना सॉल लपेट लैत छथिन इ साड़ी पर आ लड़का लोकनि बंडी या कोट
अच्छा त रेन कोट केर की बारिश मे
अरे बारिश में जे पारदर्शी रेनकोट आ छाता कपड़ा भीगे नहि चाहीना हेलो हँ हेलो हँ कहु ने सखी आवाज आबै छै